हो हेलो
हँ
की हाल छै
ठीक ठीक
आ अहाँके एक बात कहब आज जे हमसभ रेस्टरेन्टमे खाायइ लिअ ओ खाना के स्वाद तऽ एकदम मन मे बस गयी घरक खाना तऽ रोज खाइत छी मुदा आज जे तरह तरह के व्यञ्जन मसाला खुशबू आ सजावट देख लिह तऽ मुना एतबा प्रसन्न हइ जे सोचलियै जे एक दिन फेरसँ उह जगहपर चलऽ
हम ो एहन महसूस भेलल अभी रेस्टुरेन्ट माहल तऽ देख ने लायक छल हलुक रोशनी सॉफ्ट म्यूजिक आ चारू तरफ साफ सफाई जखन हमस अन्दर कोला वेटर अपनाई सब कुर्सी तऽ खीची देलक तऽ हम तऽ सोचलियअ वाह हेतबा न सर्विस तऽ कखनो नहि देखलियै ओना वातावरणमे जे खाना खाइत छी तो स्वाद अपन बढ़िआँ लागत
हँ वेटर तऽ एकदम प्रोफेशनल सेलिंगमे बात करल छै जखन हमसभ मेन्यू कार्ड खोललियए तऽ व्यञ्जनक सूची देखी दम भ गेल रही कतबा तारा खाना नॉनवेज वेज साउथ इण्डियन नारर््थ इण्डियन चाइनीज सबकिछु हमरा तऽ फैसलेमे पाँच मिनट लागल कि की मङ्गाइ
हँ हँ हमरा तऽ याद अछि अहाँ मेन्यू कार्ड उलट पुलट करैत रहली कभी कहैत रही पनीर बटर मसाला नीक लागैत फेर कहैत रही नहि चिकेन हैंडी ्र करी आखिरकारा जखन हमसभ मिक्स प्े पलेटर मगली ओ तऽ एकदम ठीक निर्णय छल
हँ मिक्स्ड प्लेटर तऽदा स्वाद नमूना छलै ओ पोसल भेल चिकन टिक्का पनीर टिक्का हँ ड्राइ मन््चुरियन आओर कुर कुरकुरा फ्राइ सब व्यञ्जन खुशबू मात्रसँ भूख बढ़ा जाइ छै पहिले बेर चिकन टिका जखन चखक य तऽ मनका भीतर जे स्वाद फूटल तऽ बिरखा जइसन लागल मामला एकदम बैलेन्स न कम ने अधिक हम तऽ कहियै देबो रहल ओ ललेटर तऽ रेस्टोरेन्टके शान छल
हमलोग तो लट सबसँ पसन्द आय खास करी ओ पनीर टिक्का नरम ताजा आ ऊपर हल्का हल्का कोइ लाग ह मञ्चूरियन वाह हम तऽ कहिे देबै अभी एते दसँ हम मन्चुरिया खाइ छी पर एत स्वादिष्ट मन्चुरिय पहिने न ख मसाला शट कटहल गाजर केल सब मिल के एकदम परफेक्ट
हँ हमरा तऽ गार्लिक नान बहुत पसन्द आय ओ नान पर जखन बटर लागैत छल आ गार्लिकके सुगन्ध उरा रहल छै हमरा तऽ तऽ प्लेट साफ करके मन कर भहि गेल हम तऽ एक एक टुकड़ा चिबा चिबाके स्वाद लेल रहल रही आ पनीर मटर मसाला तऽ ओ तऽ कह कहू मन ओ कर कऽ गाढ़ापन मीठा मसालेदार स्वद आओर ओकर सजा गुलाब जामुन रङ्गक लग छौँ देखी तऽ मोन खुश भए गेलहु
आ हमरा याद छी जखन रेस्टुरेन्ट भटर गरमागरम नान लए कहे आयल छल तऽ अहाँ कखने रही भाय एहन नान तऽ हम घरमे कखनो नहिही खाइत छी हम तो हँसी देली मुदा सच कहू बाहरक खानामे इतना ही मजा छै जे ओ सब डेडिकेटेड कुक बना रहल होइ तऽ स्वाद तो बढ़िए जायत
सही कहहि रहलहुँ ओहन कूक हाथक जादू रहै छै हम तऽ कहि देब ओ दिन खाइते खाइते मोन होइत छल जे सभ आइटम एक एक करी ऑर्डर करी मगर पेट भरै इच्छा तऽ ठाइ छोड़ि देला
हँ हँ सही कहै छी आ जखन हमसभ खाना खर्च बीचमे ब्रेक ल ली ह आखू पुराान बात समामायक गप मर लियए ओ तऽ खाना से बेसी आनन्द एऐलै रेस्टरेंट टेबल पर बेसी जखन बचपन के मजेदार घटना स्कुलक याद आ पागल पंथी सबक चर्चा करैत रही ओ माहा ल एकदम दस्ती के असल रूप देखाबै छल
हमरा तऽ सभसँ बेसी मजा तऽ एतबा आयल जे जखन हमसभ फूडपर रिव्यू देलियी अहाँ एकदम गम्भीर होकेऽ कहलियै पानि कम नमक जा्यादा हम तऽ हँसी नहि रोकपि पाब लेलियै हलाँकि खानामे कखनहु कमी नहि छल मुदा हहाँक मजाकसँ माहौल एकदम हल्का फुल्का भए गेलै
अरे ओ तो हम मजाक मे केने रही असल तऽ खाना एतबा नहि छल जे शिकायत के कोनो बिन्दु हवे न जखन बिल आयल आ हमरा लगा जे खर्च तऽ थोड़ा बेसी भेल मुदा स्वाद आ अनुभावित हिसाब स पैसा पूरा बस छै हम त सोच दिय जेदि एक बोतल कोल्ड्रिंक छोड़ी दतिियै तो ओकर दाम बचि जायत मुदा चलू मजा लेब लेल खास तो अपन तो छै
हम तऽ फेर डेजर्ट मङ्गय चाहैत रही मुदा पेट एतबा भऽ गेल छल जे उठय समय हमरो चलबयमे परेशानी होइत छल मुदा ओ आइसक्रीम जखन आइ हो गेल तऽ हम अपन अपन हिस्सा पूरा खा लेलियै ठण्ढा ठण्ढा आइसक्रीम गालक भीतर एतबहँ सकून दे जे खानापर एकदम परफेक्ट एंडिंग भए गेल
अ हम तऽ देख लियए जे रेस्टुरेंट बाहर जखन हमस निकलियै जहाँ हमरा बजा क कहलियए भैया एहिही जगह पर हमस फेर जरूर आयब हम तऽ तुरन्त कने रही निर्णय तऽ पक्का छै अभी ब
हँ हम तऽ सोचल रहै छी जे अगिला बार एकदम नया व्यञ्जन कर जैसे बिरयानी हक्का नूडल्स तन्दूरी चिकेन कतेक दिनसँ ई अच्छा रहल जे एहन माहौलमे बढ़िआँ बिरयानी खाइ घरक बिरयानी तऽ ठीक छै मु तऽ रेस्टरेन्ट बिरयानीमे जे खुशबू आओर मसालाके बैलेंस होइ छै ओ अलग स्तरके होइ छै
हमरो बिरयानी खायके इच्छा बहुत दिनस रहै छै अगले बर हमसब स्पेशल बिरयानी य एक दो ग्रेवी आइटम जरूर मँगायब आ अगर पेटमे जगह रहल तऽ डेजर्टमे गुलाब जामुन की फेर हलवा जरूर फ्राइ करब मोन करै अभी जखन मित्रक सङ्गी एह ठाम जाउ तऽ खानाके ले क अपन खुशी दुगन बहि जाइ छै
हम तो पूरा सत छी खाना तो खााय छी मुदा सगर जे सही तो त स्वाद तो गुना होय छै आज जखन हमस रेस्टोरेंट मे बैठलियए चारू तरफ जोड़ा परिवार गुना खुशी खुशी सिखाइत रहब तऽ हमस अपन दोस्त देखने मोनमे गौरव गौरवक भावन भऽ रहल छथि दू मित्र बैठके शान्तिपूर्वक समय बितेब स्वादिष्ट खाना खायब एहि से बेसी खुशी की होइ
अत गप करैत करैत फेरो मन करै छै बस स्वादिष्ट खाना खायब मौका जल्दी मिली जाय हम तो कहि देबे एहि सप्ताह एक दिन फेर प्लान बनाउ हमस बजट सेहो आधा आधा लगा देब आ फेर एकदम आराम से बैठके खाना खायब फोटो खिचब वीडियो बनायब आह तरहक आनन्द फेर से लएब
हँ पक्का हम तऽ तैयर छी अगिला बेर हमसब सन्डेके दिन चलब फेर थोड़े बेर बेसी रहत मुदा उत्साह से बेसी रहत हम तऽ सोचल रहै छी जे रेस्टोरेन्ट चिकन रोस्टेड चिकन मलाइ पोस्ता आओर नान फड़ौदा सभ चीज एक ही बारी ऑर्डर करि लेब तऽ थोड़ा खर्चा जरूर भए जाइ मुदा खेलल छी तऽ स्वाद लेबलसँ तऽ ठीक छै हम तऽ तैयर छी जखन अगिला बारी हमसभ जाइ तऽ जरूर देखल जाउ